हेलो नमस्कार हँअ् हम खाना उना खा लेेल छी अहाँके बतैइ ना अहाँके खाना उना खा लेेले छियै
हँ यहाँके तऽ खाना पीना सभ खा लेले छियै अहाँ के बताबै छियै ने कथि कथि खाइ छैय
हम तऽ खयले छीयै आज दाल चावल सब्जी आलू मटर पनीर के सब्जी खायले छियै फेर खायले छियै सलाद खायले छियै फेर खयले छियै अहाँके बता दू अ चटनी अचार खयले छियै और बतइ ना अहाँके कथी कथी खैले छियै
खैले छियै दाल खैले छियै पापड़ खैले छियै तिलौड़ी खैले छियै आ कथि क कहै छै न अचार में आम के अचार खाय ले छियै कभी
हँअ् हँअ्
आम के अचार खएले छियै बड़ा नीक नीक चीज खएले छियै यहाँ के हम
अहाँके जोर से बोलही न अहाँके आवजवा कम सुनाई दैइ छैइ
अहाँके ऑप्शन नई देबै छैइ
हँअ् सुनाइ देबै छैइ अब
हँअ् तऽ कहैइ छियै खरदैइ छियै चिकन खरदैइ छियै अण्डा खएले छियै मछली खएले छियै आओरो खस्सीके मीट खएले छियै दालि खएले छियै पापड़ खएले छियै तिलौरी खएले छियै आ मटर मट मटन हउ मटन जानै छियै ना मने हौ अथीवला खायवला ओ खएले छियै हँ हँ इहे सब खैले छियै
और बाजू ने अहाँके खाना में कथि कथि बनाबे आ जाइ छैइ
ईहे त आबय छैइ दालि बना लेबैछी भात बना लेबैछी पापड़ बना लेबैछी तिलौड़ी बना लेबेछियै आ हई कथि बोलै छीअइ एमे कंडा बना लेवै छी आरो तिलौरी बना लेवेछी आउर हइ कथी ल बना लेबछी मर्चा के चटनी बना लेबछी टमाटर के चटनी बना लेबछी आँवला के चटनी बना लेवइ छीअइ चिकन बना लेवैइ छीअइ मटन बना लेवैइ छीअइ आउर अंडा बना लेवे छियै मछली बना लेवे छिये सुगरो बना लेबे छियै आ कहै छै ने एने के आउर कुछ न बनाबै छियै छै आहाँ के बताबै छियै
अरे अहाँ के जोर से बोलियै न अहाँके आवाजवा सोलो सुनाई दइ छै
त बै ने
हँ तऽ अहाँ के काहे इतना लहे लहे बोलै छीयै
अरे स्पीड कम हो जाइ छै इतना बोलै छ तऽ स्पीड कम न होइ छियै
न स्पीड कम न होय के चाहे छियै आओर बताबै छियै अहाँके अहाँके म माता पिता लोक सबलोग ठीक छियै ने परिवार मे सब बाबा दादी भाय बहन सबलोग नीक छै न
हँ इहा के तऽ दादा परिवार में सब नीक छै अहाँके बताबै छी ने दादा दादी फूफा फूफा मामा मामी सब नीक
हँ हमरो दादा दादी मामा मामी फूफा फूफी अं दादा सब भाय बहन सब नीक छै सब अ स्वस्थ छै हँ और बताबै छियै अहाँ के न अहाँ के खाना में शाकाहारी खाना में सबस नीक खाना कोन पसन्द छै
इहाँ के तऽ पसन्द छै चिकन एथि ए दाल भात भुजिया और ऊपर से अचार मिल जाय छै ने बड़ा नीक लागे छै बड़ा
ओ बड़ा नीक खाना अहाँ के पसन्द छै
अहाँ के बताबे छी ने सबसे नीक खाना शाकाहारी में कोन लागे छै
पहिले अहाँ के नीमन से बोलियै ने फेर आवाजवा कम सुनाइ दै छै
अहाँ के बताबै छियै ने सभ से पसन्द कोन छियै खाना में शाकाहारी
हँ हमरा खाना में शाकाहारी खाना में पसन्द छी दालि भात तरकारी तरकारी में आलू आ मटर पनीर के तकारी फेर अ सलाद फेर ओहि में चटनी कच्चा आम के चटनी हरी मिर्च पुदीना सेेंधा नमक के चटनी बड़ा निक लागे छै यहा के बता दी बड़ा स्वादिष्ट लागै छै अहाँ के अ अहाँ
सुन में अबै छियै कि सुन के आबै छै कि आंधी में अहाँ के अथी कथि दादाजी उधिया गेले छियै
हँ हमरो सुन में आबै छै यहाँ के सकलू दादाजी आंधी मे उधिया गेल छियै अहाँके सकलू दादाजी अहाँ के छ कतब कह भी आटकल छथिन का हेलो अहाँ के बाजू ने अहाँ के हसमाई खाली
अहाँ के आरो सब कहै छै ने आम के सुनै छियै बगीचा छियै
के सकलू दादा के उतारू ने तऽ हुनको सकल बिगड़ जाइ छै आओर बताइयै अहाँ के बाजू बाजू अहाँ के
अहाँके सुनय मे आबै छै आम के बगीचा छियै
हँ हमरा आम के बगीचा छियै औरो बहुत चीज के फुलवारी छियै हमरा आम के फुलवारी में हम लगैले हम लगले छियै आम में लगले छियै अ मालदेव आम लगेले छियै किसनभोग आम लगेले छियै फेर जारदा आम लगेेले छियै फेर बम्बई आम आम लगेले छियै फेर दशहरिया आम लगेले छियै फेर सिपिया आम लगइले छियै फेर सुकुल आम लगैले छियै फेर अहाँ के ब ब बाजू की बता दू कि हम बहुत आ मे लग ले छियै कोलकतिया आम लग ले छियै फेर अ अं भंगड़वा आम लगेले छियै अं सिन यूरिया आम लगेले छियै हाँ बहुत आम खाय छी हम का करै छियै हाँ सुनियै अ के हम का करे छी सारा आमवा के वेराइटी मे के एक गो आमवा ले लै छी सारा के नीक से खाय छी अह के बाजू ने अह फुलवारी मे कवन कोन पेड़ लगैले छियै
इह तऽ लगले छियै आम गले छीय मछली के एगोथ आम लगेले छियै एगो रसगुल्ला बालला आम लगेले छियै एगो माल देव हम लगैले
अहाँके पोपट लाल
नहि मछलीे सुटकी लगले छियै
हँ तऽ ई बोलिये ने कि मछली के सूट की लगाय ले छी पोपटे लाल छियै आंहु के सब
औरो कहे छीयै ने हो कथि कहे छीयै अ गोल प्त मे लगेेले छीयै सि दुआ आम लगेेले छीये आ लीची में ते लगेेले छीये दस पंद्रह गो पेड़ छीये अमरूद लगे रहे छै ई दू चार गो अमरूद छोट छैे पेड़ पर लेकिन आ दू चार गो बड़ी बड़ा बड़ा बड़ी बड़ा बड़ा छीयै
हाँ हाँ हमूँ आम के अलावा हमहुँ बहुत पेड़ लगे ने छियै जैसे दूगो कटहल के पेड़ लगा ले छीये एगो नीमो के पेड़ लगा ले छियै तीन गो अमरुद के पेड़ लगेले छियै फेर दूगो पपीता के पेड़ लगेले छियै फेर एगो गुलर के पेड़ लगले छियै फेर दूगो केला के पेड़ लगेले छीयै हाँ हम बहुत निक निक आ फेर अहाँ से बता दू कि अ घर के देवाल के जड़ी मे लगा ले छियै लौका के झाड़ घिउरा के झाड़ बड़ा नीक नीक से लौका घिउरा फड़ैत छै बड़ा नीक ओकर सब्जी भर छै मीठा मीठा सब्जी ताजा ताजा सब्जी लागे छै और बताबै छी हम हाँ हम खाय छी आ एगो औरो भ छै लौका तऽ ओकर तरुआ बनतै बनै बनायके
नहि हमरा तऽ तोर तरूआ सुनै छियै ने हमरा ओ सब्जी नीक लागै छीयै नहि
हाँ तऽ आहीके बत बाते हम क देली कि अहाँ के पोपट लाल छी तऽ लौका कैसे नीक लागते या तरुआ ओकर
आ सुने छियै ने तरुआ बन तरुआ बनेै छियै ना तऽ ओकर ऊपर के जन मेदा आ ऊपर के न लागल छै ओ उदार के खा जाइ छीयै
हाँ हाँ सही बात ई जुझारू लैका के चिन्हासी छै ई पो पापङबा खाय छै तरुआ बा ना खाय छै ई अहाँ के झुझारू लैका छीयै आ पोपट लाल छियै ओहिसे ना नीक लागै छै ऐसे तऽ ऐसे ते आह के बता दिये कि हम फूलो में बहुत कुछ लगेेले छीये फूल में लगै छिय गेंदा के फूल लगैले छियै फेर चमेली के फूल लगा ले छीयै फेर रात रानी के फूल लगैले छी फेर ओड़हल के फूल लगले छीय हम फूल में बहुत चीज हमर प्रकृति से बचपने से लगाव रहल छियै अहाँके बतय ने अहाँ के फूल में कोन कोन फूल लगेले छियै आथी कहाँ अहाँके खाली ए ओ करबै
यहां के ते लगेले छीये गेंदा के फूल लगेले छीयै ई गुलाब के फूल लगेले छी छिये लाल आ उज्जर गुलाब के फूल लगेेले छियै आ सूरजमुखी के लगेले छियै तुलसी के अथि लगेने छै तुलसी मने ओकर फूल कहल जाय छै
हँ बोलै छी नाम जानै छी अहाँके बाजू ने खाली
ह अ कॉट वाला फल अथि फूल लगेेले छियै बड़ा ओमे काट छियै बहुत ऐस किसिम किसिम के छीये लेकिन न हम न पता छीये
अहाँके ओरि अहाँके खाना मे कथी कथी खाना बना लै छिये थोड़ा बाजू ने बताउ ने हमरोके हमूँ बनबै
दालि भात भुजिया बना लेबै छै ओकरा बाद ए टमाटर के सब्जी लौका के सब्जी कोहरा के सब्जी करैला के सब्जी ई बना लेबइ छियै आओरो कथि कहैत छियै ने भात बना लेबै छियै दालि बना लेबै छियै आऔरो चिकेन बना लेवे छी मटन बना लेवे छियै औरो बताबे छी अंडा बना ले छी
हँ हँ अहाँके एगो बात जानै छियै हमरा घरे आज पिज्जा बनै छै बड़ा नीक लगै छै देख
खी हबै छियै ने
ओ पिज्जा के पता है कैसे बनै छै ओ रोटी रोटिया के जरा के एक आदमी आ ओ रोटी रोटिया के पूरा झौकार दै छै पूरा पिज्जा लेखा लागै छै
खियाबै छिये न खियाबै छये न
अरे जरल र रोटी खबै अहाँके
हँ ओहोसभ खाए लेबै छी हम कए करी का कहेछी पिज्जा त कभी मिले छै हलही ने काहेकि गरीब अपनी आदत से सरिफ होइ छै ने ओहिसँ
अच्छा तऽ अहाँके औरत कथी ह गरीब अहाँ काहे ब बारी छी अहाँके आदत खराब छियै ने
ह त गरीब बचपने से गरीब बला आदत ओ अभी अमीर हो गेल छै लेकिन एदतबो नइ आइब गेले छियै
वाह अभी अहाँके अमीर हो गेल छी वाह उ हू हू अहाँके कथी अमीर भेल छियै त प
हमरा पास हमरा पास लेमबोरगिनी आगेले छियै दस पन्द्रह गो आ ऊपर से जे
अरे अहाँके लेमबोरगिनी या जेड एक्स टेन खरीदले छियै न ओ ऊ हमरे शोरूमसँ खरीदले होबै
अहाँके काबाजै छियै वाक अहोसे हम अमीर छियै तैयो हँ अहाँ से हम अमीर छी लेकिन तैयो अभी गरीबताई न गेल छी घर में नून तेल रोटी खााय छी उतना अमीर हो के भी बताउ अहाँके हमरा शोरूम मे से खरीदै छी हमरा से एको बेर पूछै छियै
अहाँ से काह लए पूजे जी अहाँके शोरूम कह शोरूम मे तऽ
फेर समय मीली तऽ गप सप करब अहाँ से नमस्कार धन्यवाद
अह से ई बात बड़ा नीक लागल अब कभी टाइम मिली तऽ गप सप करब नमस्कार इएह कभी पोपट छियै